भात गेलै
अँ भ गेलै एनाही की केलही
ओ एत नंम्बर डायल केलियए
अच्छा नंबर डायल करऽ पड़ते ओहिमे जेकास से कॉल करबिही तकर नंबर वि ओ तहन तऽ भऽ गेलै एनाहि कऽ कह लेबै
हँ हँ
की करै छी
अहाँ किछो नहि करै छियै तब खाना पीना खुलेलियै हेना जाइ छियै नहाइ ला जेबै ह
एखन तक नहेली ही नहि गे एक ओछाइ मंगल छियौ
आ बेरा बेरी ई गेल रहथिन महिना नहि ओतौ राँटी
ऊँ कथे।
शादीमे राटी मंगरौनी मधुबनी जिला।
ओ
बियाह रहै नऽ दीदीे पोता कऽ
आहाँ भ गेलै जक जकरा दिआ परना दिया कहिया
आहाँ
अह
बहुत सुन्दर बढ़िआँ भेलै ओतह गेलखिन ओतसँ फेर एलखिन ओतहु महनाम बराती
अ
एखने कनि देर पहिले एलखिन बहुत सुन्दर बियाह भेलै। खूब ते बोलेब आब तेक समझबिए
ह
खाना-पीना बढ़िया गाना गुड़िया ब गहनो गुड़िया सभ सबटा
आ लड़की कनिया केहन छै
कन्या सुंदर छै
ह बोड़ केहन छै
बड़ो सुन्दर छै त कलर गोर नहि छै लेकिन टिक ह ह बहुत नहि के भेलै कनिया भेलै हन गुड्डू दीदी के जेधी स भेलै हन
छै मतलब गतातिए म
धा
हँ त देखी शादी बियाह मे गतातिये मे ठीक रहै छै ठकाायके बेसी नहि रहल
के ल छै
हू आइ काल्हि तऽ देखै छी केहन केहन बियाह
तिनलाख देलखिन तकर डेहर त गहनेटा मात्र दस एगारह लाख गहना देलखिन
तिलको लेलखिन हँ
हँ तिलक नहिए बुझही आ गहना जतेक देलखिन हन ओहि हिसाबे
हेगय ओ त भइए जाइ छै ओ ओ बढ़िआँ छै जे अपना हिसाबसँ लोक तिलक नहि लिया जे हमरा अपन ओऔकाय दिअ ओहि हिसाबसँ हम अपन
बिछिया दूगो चेन मंगलसूत्र हार पायल छिया मतलब जे छै ओ से एगो चेन एगाय एगो चेन चतुर्थी के मुह देखाय एगो टीका मंग कुमारा भार मऽ कहलखिन कंगन जे छै से छिलुआ नहि उमोटका होइ छौ
अथीमे कुमार आभार मऽ टीका
हँ
ई कनि अलग भेले लोग कान बाली अंगूठी सब दे छै टीका तऽ चढ़ल
आब हिनका नहि बुझने हेथिन क पता नहि क कहलखिन टीका रे
ह ओना तऽ नॉर्मली चलै छै
हमर सभके काल्हिे आयल लेब अपना सभके शगुन होइ छौ ने ओम्हर सिद्धान्त होइ छै त ओमय नहि दे छि किछो
तऽ ओमे देलो नहि जाइ छै अपन अपन ई देलखिन तऽ अपन कि एगो गहाना दऽ देने हेथिे एना को आ ई केहनो दूगो चढ़ले इहो कनी अलग
ह ह ए छै हथीमे चढ़ले आ एगो चेन हिनके हाथ के देलकै जे चतुर्थी दनक के मुह देखााय मे लड़का
बहुत नहि भेला एगो छै रप दै छै तऽ ऐठैत रहै छै
इहो सब दुपर के चेन्नह औठी घड़ी कपड़ा लत्ता सिद्धानं्त रहितौ तऽ ओतेक तऽ नहिए भेलै लेकिन तहियो
केशव करवा देलखिन
आँ लड़का क ई लड़की बला लड़काक
अच्छा लड़की बला हुनका देलखन अरे देखी लड़का लायक रहै छै तऽ बढ़ए
हँ आगे उह त आू जे छथिन भैया अफसर एक ग्रेड मे हुनकर नौकरी छै ड्न सवा लाख डेढ़ लाख मे हुनकर दरमाहा बेटा ताज होटल में मैनेजर छै बड़का छोटका उ पॉलटेक्निक क के बढ़िया कम्पनी पकड़लखिन पकड़ैत पकड़ैत बढ़िआँ कम्पनीमे ओकरा आब जॉब भए गेलै हँ ले
तहन तऽ बुझिय पूरा परिवारे बढ़ियां छै
राँटी मे राँटी मधुबनी जिला मे स्टेशन सब लगन हिनक सब जमीन जे छै से देखे देखाबे वालला राँटी में घर दुआार बनल सब आओर बोकारोमे बनल घर दुआरि दिल्ली में एक जगह घर दूतला खरीदने एक जगह अस्सी गज की सौ गज जमीन खरीदने
तहन तऽ सब चीज बढ़िए छनि
उएह ने आ खर्चा तऽ किछु नहि एखन
ह हँ तखन तऽ तऽ किया ने देथिन ओ तऽ किछु दऽ सकैत छलखिन
तऽ
सोना के हीरोके हार दऽ सके छलखिन
बै ओहेमे भेबै कयले एतौ लड़कीके भाए नै छै
लड़की के दै छै तऽ ओ लड़की कोनो अपना नहियर छोड़ दै छै हँ घरे मे दै छै ने घरे मे दै छै घरे मे आबै छै
आ लड़कियो के भाय नहि छै तीन बहिने
तऽ ओहो सब अपन बढ़िएं सऽ करतै तऽ बो करतै भाय तऽ जकरा जे करै छ से तऽ करबे करै छै ने लड़क
ह लड़का पसंद आब छै से देखखने हमरा सभके ओ एतौ दरभंगा जे खरबास भेलै ओहिमे आयल रहै दादी सनगे
ह ह दादी से तऽ हमहुँ मिलल रहिये जनउ मने देखनेै
एहि जे गेलखिन से कहलखिन सभके सभ काज देखिन ओ बुधिया हमरा लगन श नहि हेतै खाना खाले ना पइन पि ले ना आ मिठाइ खाय ले ने मतलब जे किछो हय सबके सब काज आइ हमरा पीठ पर सब चीज खाइ खुआबे ल अथी
न हिइहर के लोक के लोक बेसी स्थान दै छै ने
बजाय बजाय बजा बजाय देखियौ हमर भातिज एले हन ई ई सब बोकारो जाय छलखिन रोटी निकल रहखिन रोटी पहिले बेर गेलिन
ओ जे आभा छ हो से इनके क्यो
नहि आभा के मामाके पुतोहु भेलखिन
ओ
बड़की दीदी भेलखिन कक्का के बड़की बहिन
ओ आभा हमरा फ्रेंड रिकेस्ट भेजने रहथि
ह आभा भेलखिन मामाे पुतोहु आ हमर छोटकी बिछिया सब छथिन तकर जेधि
ह देखै छियै हुनको पोस्ट सब करै छथिन
हु
तऽ बढ़िआँ मतलब अच्छा खाससा छथिन
अच्छा बाप रे बैंग अथिये छै की कहै छै दबबाइ के कम्पने छै हुनका घरवला
हँ तऽ ओहे नऽ
ओ सब बहुत आगू बढ़ल छै
हँ मतलब एगो डिसिप्लीन लाइफ शुरुआती जे रखते ओकरा बढ़िये रहते शुरूमे जे आदमी चीज के वैल्यू नहि करै छै बादमे ओकरा जिंन्दगी वैल्यू नहि करै छै
पचास सए तऽ हुनका अन्दर मे खटि रहल छै एखन एम् आर सब
हँ तऽ कम्पनी छै ने तऽ एखन अपना सबके जान पहचान फेर शादी बिियाह नहि छुकल रहठाम
पतो नहि छै
हँ
कतहु सुुआके हेतै तखने ओर ऐखैन करैयो वाला ल त कैयोने
नहि एगो उ छै ने मामी के बेटा भद्रा
हँ ओय सऽ हमरा सब
हँ तो पत मतलब एमे छ बांकी तब अमहर शयद एगो अमीत छै
ओकरो उमर ओकरा उ हमरा लगै हइ तऽ तू जबही
पता नहि कतय जेत्ते लोक मतलब हम ई कहलू होयबला
हू हू
बहुते तऽ जरूरी
हम त नहिये जेबे
हमरो से पार लगनाइ मुश्किले छै हँ एकर सुभद्राक के हेतै तऽ ओहिमे तऽ जेबे करबाई
हँ
त ओकार देख त कोनो अथि नि छै कोइके
सुभद्रा हेतय कोनो एहनो नहि छै कोे वाली नहि छै लेकिन नहि करै छै तऽ ओ दोसर बात छै
ओनाही होइ छै शादी बियाह
ह कहियौ तऽ ओ जहिना आइ करतै तहिना करय पड़तै एहन तऽ रहै छै जे कमाइ बड़का छथिन जे ओहिसँ कए लेथिन
न से तऽ नहि छथिन लेकिन हम देख इहो तऽ छै जे एखन अपन माम मम्मी के कनि सहायता तऽ छै ने
हँ आ ग्रेजुएशन क्लियर भेल हेत
ग्रेजुएशन हो गेलै तऽ हो ग तऽ ओहिमे हम गेल रहियै जे नानी क मोन खराब छलै ओहमे ने कहके फाइनल एकग्जाम छियै सुनने इएह छलियै
बीस सालसँ उपरे हेतै
तीसे सालके हेतै सिखासँ पैघ छै
बुझलिय त पच्चीस स सालके छथित
ह पच्चीस सालके हँ चौबीस सालके हेतै
भाइये गेले आ ओ कहाँ नहि छै ढंग कऽ छोट छै अंजलियो सऽ हाइट छोट सेबङ
अंजलिके हाथ तऽ ठीक छै अंजलिके तऽ लम्बा भऽ गेलै लास्ट मे ह एकर हाइट कम आओरो अंजलि सनक नहि छै अंजल बेसी सुन्दर छै एकर ओते नहि छै बढ़िआँ दोसरे टाइपके मुह छै कनि मोटी बहुत भऽइ छै
नहि सुन
ह हाइट कम आ मोटायल जेतौ तऽ कनि दोसरे टाइप तऽ नहि लागै छै
ह ह
बात बहुत दस मिनट हो गेलेल
एगारह मिनट पूरा दिही ने
हँ त एगारह मिनट पूरा भ गेले त काट दीहन
हँ
तकर बाद फेरो माय सलै तकर बाद फेर बात करो
हँ छै नहा लेबै पूजा मंगल छी कए लेबे
ओ हम तऽ नहि कर पठ करियै सुन्दरकान के
सुन्दरकांड पाठ करै छी
हँ मंगल क त करै छियै
हम नहि करब हमरा से नहि हइ छै
हमरा सब सहले नहि पार लागतौ भूख लागि जाइ छै पाठ वा पूजा